ओ
की हाल समाचार
करै छी ठीक छै अहाँ की करै छी
पड़ल छी परल छी अहाँके की सब होइ छै
भोरे भोरे आँई
भोरे भोरे हम नारियल पानि पिलहुं हे टहललौं हें कनि काल बाहर मे
हूं
आओर की करब भोरका तऽ ओतबे काजे रहे छै चाय भेलेए गरम पनि पीलौं हे
हूं हूं हँ हँ त कहि ने कहियौ
हँ
त
तऽ उएह दूध तूध जे दऽ जाइ छै से गर्मी मे ततेक दू गर्मी रहै छय नऽ जे दूध आहाॅंके फाटियो जाइ छय हँ कतबो फ्रिज मे राखि देबै
हँ
तऽ ओ फाइटिये जायत
हूॅंऽ
से होइ छै आइ तऽ गुरु अथी छियै बृहस्पति छियै आइ तऽ नारायण के दिन छनि
आइ हमरा घर मे आइ भगवानो कऽ पूजा अइ सत्यनारायण भगवान के पूजा अछि
बाह तहन तऽ आय पूजा मे सभसँ नीक नीक गीत सब अहाँ याद करू व्रत जे व्रत नय करू आ व्रत नय करब तऽ नय करू लेकिन अहाँ नीक नीक गीत सब जरूर याद कऽ कऽ राखि लिअ किया तऽ ईसभ समय मे लोक गीत गबैया बहुत रास
हँ से होय छै हुं
किया सभ सँ पहिले छै सत्यनारायण भगवान के पूजा मे पीरही भेल अरि पन भेल फेर पल्लव भेल फेर अहाँके वस्त्र भेल गमछा- तमछा भेल फेर जनउ सुपारी ई सब सबटा ब्राह्मण के भेलनि पान सुप सुपारी भेल ई सब सभटा कोनो चीज करियौ सत्यनारायण भगवान के पूजा मे ओरिआन बड होइ छैय
हूं किछो करबै नय करबै तैयो पैसा खर्च हेबे करत चाहे अहाँ साधारण करियै चाहे अहाँ अथी करिय ओय
हँ सभटा होइत छैय आब देखैत छियै एकटा शिवचर्चा जे करैत छियै ओहूमे खूब खर्चा भऽ जाइ छैय
हाँ
लेकिन ओहो लोक सोचैत रहैया की करत
हुॅं
तहन तऽ आइ मोन लागत आइ तऽ भोरे -भोरे अंगना घर निपायल हयत ने
नय अखन नय निपायल आब निपायत
अच्छा आब नीपायत आ किया तऽ सबसँ पहिले लोक अगना नीपैया
हँ अगना निपायएत ताहिके बाद फेर अथी सभ परसादी सब भूजल जायत जेनाकि आटा के परसादी लऽ लिय सुज्जी के परसाद शादी लऽ लिअ अथी फेर खजूरिया जे बनेया मैदा आ फेरसँ अथीके मिला कऽ सुजी के मिला कऽ ओ बनत तऽ आ
जे भगवान के पूजा करब तऽ अहाँके घर मे लड्डू गोपाल छथि
हँ छथि
हँ आइ हम हुनको ओतऽ बैसेबैन
हँ ओ भगवानक पूजा काल मे हुनका ओतऽ बैसा देबैन
हँ ह जे हुनको आय पूजा भऽ जेतनि
हँ आब तऽ हुनको जन्मदिन औतनि कनि दिन मे
चारि सेप्टेम्बर के छनि
अच्छा सेप्टेम्बर मे ई जन्माष्टमी
हँ एहिबेर चारि सेप्टेम्बर कऽ अछि
ओ हमहुँ करे छिये व्रत ओ तऽ बड्ड कठिन व्रत छैय भरि
हँ ओहिमे तऽ पायनो ने हम तऽ व्रत नय करैत छी पर मम्मी सभ जे करैत छैथ ओहिमे पायनो तक नय पियल जाइ छैय जखन बारह बजे राति मे जखन भगवान के जन्म होइ छनि ताहिके बाद ओ पानि पाइन पिउ तैक बाद जे ओ ओहिमे सँ जे अथी बनेबै से ओहिमे सँ खइयौ
हँ तऽ दोसर बात की आ दोसर बात देख किउ न आ पैन त जेे पीब पी मोन कतेक लगे छै एहि मे बुझाइत नय रहे छै ज जत ततऽ बाजा बाजत मेला लागत
हँ मेला भयंकर लगेया हमर सबके मंदिर पर जे होइया से ओहिप पर जन्माष्टमी जे होया ओहिपर बहुत भयंकर मेला लगेया फेर तऽ होइया फेर हमर नानी गाँ मे होइया
हँ मेला मे पानि जे भऽ जाइ छै तऽ मोन किछ किछ तैयो लोकसभ घुमय लऽ जायते छथिन हुनका जइके रहै छैन
हमसब जे जाइ छी तऽ रोड जे अछि ओई पर जे एते क पानि थाल लागि जाय छै देखियौ केतबो
केलियाहा
दलाने पर तऽ छी हम
आवाज हँ आब ठीक अई रैत तऽ एते काल सँ कटै छलए
हँ अथी की दैन तऽ कहै छलुहँ रोड पर जे छै से पानि जे रोड पर जे छै जे पानि जे हेव ल पानि जे होइ छै तऽ ओहि पर तऽ बहुत थाल अथी सब लागि जाइ छै तै मे जाइयो मे नै ओते अथी लगैत रहै छै ताहि दुआ भगवानसँ मनबी जे जन्माष्टमी कोनो भी मेला हुए ओईमे पानि नै पड़ए
नै आ तऽ हुनका प्रत्यक्ष छैनक कियाक तऽ अहाँके बुझल अछि पौराणिक कथा सबमे लिखल छै जे कृष्ण भगवान के जे जन्म भेलनि से सातटा आहाँ के जेल मे गेट रहे ओ गेट के भगवान अहाँके तऽ हुनका देवकीके एकोटा पुत्रके कांश जीव नै रहय देलकनि
तायके बाद ओ जे कृष्ण भगवान जे जन्म लेलखिन ताईके बाद हुनका अथी अश
सुनियौ न पहिले
हँ
ओ तब बाद मे भेल पहिले जे उम्हर डेवकी जीके दर्द उठलनि बारह बजेमे मूसलाधार पानि हुए लगलै बड्ड पानि भेलै जे कोई कतौ जा अबै ने सक भैया ओहि पैन मे कृष्ण भगवान जन्म लेलखिन आ जन्म लेलखिन आ हुनकर बहिन के बेटी भेल छलैन
हँ हूनका तऽ हूनका हँ ओ दुर्गा जी जन्म लेने रहथिन न
हँ हँ दुर्गा जी जन्म लेने रहथिन आ नै राधा रानी रह तऽ राधा रानी जे रहथिन तऽ ओ अहाँके दुर्गे जी के अवतार छथिन सब भगवान भगवती टेक के भक छथिन हुनका लोक अलग अलग नाम दऽ कऽ पूजा करैएा तऽ ओ अहाँके की भेलै तऽ ओ जखन ओ गेट के सबटा बान्हल रहै तऽ आब ओ भगवान रहथिन तऽ भगवान जे रहथिन तऽ ओ अहााँ के जन्म लेलखिन कि सातो कारोगार गेट खुजि गेलै
ओ
तहन आब ओ केना कऽ जेथिन हुनका
हँ हेलो हेलो आवाज नै आबि रहल अई आवाज नै आबि रहल यै हेलो हेलो तहन कहीयौ की सब करै छी हेलो हेलो। हेलो। ओ। हेलो हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। राखि दियौ अहाँकेँ आवाज नहि अबैय। अपने हेलो तोरा नेटवर्क सँ तऽ कते बाहर बाहरे मे तऽ छलियै। तूहर आवज गुम हो गेल।